जी हा पाण ई कटिजी वई टाइम थी वियो हूंदो न
अच्छा मूंखे लॻो की अलाए न नेटवर्क।
मूंखे मां बि ॾिठो कान्हे पर मूंखे लॻे थो टाइम थी वयो हूंदो।
अच्छा, हलो चालू थी वई आहे त ॻाल्हाए था वठूं
हा, ठीकु आ न को हा हा कोई ॻाल्हि कान्हे न त हीअ बि असांजी सीए करे थी। मां न सुमहंदी आहियां ॾींहं जो उथंदी ही नवे वगे आयां, उथंदी ही नवे वगे आयां
अच्छा लेट
हा लेट उठ लेट पर पो एक्सप्रेस ट्रेन वारा कम चालू कर। हा ॿियो पो रोटीन पूरो ब उठंदी लेट आया मां
हमम सस व स अथव?
जी उस हा आहे असांजो उस
न-न सस
ससु न सोहरो हुयो ससु न सोहरो हुयो उहो गुज़ारे विया पापा गुज़ारे विया
अच्छा
पर पापा जल्दी हली वया मु ॾेराणी आहे हुनखे अलॻि अलॻि कयो मां सेठ सुरज हले न पई ढंग सां
अच्छा
उहो चयोयमांस खिल ख़ुशी चयोमसि ॿु ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे
हूं हूं
मूंखे बि जीअ ॾे कोई दिक़त कान्हे तूं अलॻि रहो मां बि अलॻि बाक़ सिक प्रेम त आहे न मां परते थोरी न आ हिक ॿिए सां
मन मिली वई
जी-
मनी वई?
छोकी छाहे उहो इंटर इंटर्यफेयर ॾाढो पई करे त च्यो मांस मूंखे इंटर न वणंदी ॾेराणी आहीं, कोई मुंहिंजी ससु अउं भेण लॻी तूं मुहिंजा ऐं भा जे करे त लटकाईंस पढ़ियल लिखियल घटि आ, त हिनखे लॻंदोसि हीअ जाॾे वञी मां गॾु हलासि अ भाई मूंखे पंहिंजी साहेडियूनि सां वञणो आ तोखे छ लटकायां, न मां गॾु हलां मां गॾु हलाय मां मां गॾु न हलंदसि तोखे वठी हलंदसि जाॾे काॾे ॾेराणी पंहिंजी जॻह हूंदी आ, साहेड़ियूं पंहिंजी जॻहि हूंदयूं आहिनि।
बिल्कुलु सही आहे। पिच
चयो मास मूंखे जीअण ॾे तूं बि जी, सिक प्रेम हूंदी कोई दिक़त कान्हे। पर चयो मूंसां मतिलब घटि रखंदी कर हा मां सिधी ॻालह प्यार सां।
न न स्ट्रेट फॉर्वड आयो यार।
हिक ॻालह अथव न ईअं ई ॻाल्हायो मास थी तव्हां सां प्यार सां ॻाल्हायां थी न ईअं ई ॻालायोमास। ईअं ई जीअं तव्हां सां प्यार सां ही ॻाल्हयोमांसि ईअं त लड़ाई अॼु ताईं लड़ाई झगड़ो न थियो आहे असां विच में।
उहो ई
अॼु ताईं लड़िया न आहियूं हाणे विच में आलाए छा थोरी हअ ॻाल्हि थी वई हुई पुछियो मास हिक कमु कयो मूंखे हिसो ॾियो या तव्हां हिसो वठो निकड़ो हिन घर मां। चओस मूंखे अलग कर, चई मूंखे आहे छा छा
हुम्म
मां ॾियएं निकरंदीय च्यइं तोखे अथई, चयो मास सोन व सोन वोन विकणे पेकन मा वठी तोखें ॾीडिसे, तूं अलग थी वंञ
छॾ सही आ।
चईं न निकरण दी सै चईं न निकरण दी सै त चव मांसि मथे न अचजां मुंहिंजे घर में हाणे
अच्छा कोन क कान ईंदी
न ईंदी आहे न मथे मां बि चवि मां बि न ईंदी स टेंशन न वठि मता लगे मां ईंदी स मां भी न ईंदी सां न ईंदी साए मा हेठ चयो मास जीअण ॾे भाई ज़िंदगी हिकु ई आहे जीअंण ॾे तुंहिंजो बि ॿुधो हेदो बुध तूं होॾो बुधयू पगला- पागल आहियूं छा?
अरे यार
मेन ज़िमेदारी जीअं ॾेर मुंहिंजो हिकु ॾेर आ ऊहो न पणणायल हुनजी ज़िमेदारी न खणनी तस। सोहरो हुयो साफ मूंह ते चयई मूंखे सोहरो न वणन तई। चयोमास मूंखे वणंदो आ, मुंहिंजो सोहरोे मूंखे दे मूंखे वणदो तई।
त किथे रहंदो आहे डेर।
डेर मूसां खाए हा खाईंदो पीअंदो मूं वठहि आ। कमरो हेठ तस बाकी, पापा हुया पापा मूंखे वणंदा भई। जो सिधी गाल्ह आ न पापा मुते साह ॾाढो ॾींदा हा, पपा मूंखे वणंदा हा।
हां
पापा मूंहं त चवंदास्। पापा खे वये मूंखे- - शादिय खें यारहां साल ऐं पप्पा खे वये असां चारि साल थी विया आहिन ट्रे चारि साल।
अच्छा। वॾन जा हुजण खपन न?
सड़ी वई आही सड़ी, हुनखे ॾिसी सड़ी वई आहिस्।
अच्छा हा।
सड़ी वयी आहि, पापा सुठा हूंदाहा मस्त।
हा--मुंहिंजी बि ट्रे भाडायूं आहिन। हिकु त ॾाढी सुठी आहे, हा जी जी हा चओ चओ।
असांजे पापा खे शुगर हूंदीहि, आऊं बी पी जी शिकायत हूंदी हुयस। त हाणे एजेट् थया, त् भई हुननि खे बुख वुख़ जल्दी लॻंदी हुई।
हा सही आ, टाइम ते हुनन खे त ॾियण न।
हा त् उहोई-उहोई चवंदीय मूंखे, जॾहिं मुंहिंजी शादी थी न।
हां।
त् मूंखे पापा पहिरीं ॻाल्हि चईं। चई बेटा मूंखे रोटी पेट भरे खारायेजे।
सही आ। हा हुनन खे टाइम ते, और बुख़ कान कटणी आ न, हुनन खे।
मां चयोमास जी पपा, और रीवा वेंदी हुयम पेके ॿ दफ़ा फ़ोन करे सॾु कराई। चयी अच मूंखे रोटी नथी देई पई। चोमास हा अचा ती।
हाँ ।
पापा चवंदा मूंखे, चवंदा मां तोखे अरदासूं करे घुर्यो में ती अरदासूं, टीकाडे में अरदास।
हा न-न हुनन जी ब्लेसिंग्स आहिन न तव्हां सां गॾु। सही आ--सुठो आहे यार।
अरे जीअं प्रोपर्टी में हिसो थींदो आ न।
हा।
त् पापा असांजा हिस्सो लिखी विया त् ईअं लिखी विया- - यहा सेवेंटी परसेंट अशोक जाल जो। सतर परसेंट जॻह मुंहिंजी।
अच्छा वाह यार, हा। त् संभाले रखयो तव न।
आहे आहे।
हा
हिकु ॻाल्हि आहे, उहो त कागरनि जो कोई मतिलबु कान्हे, खणन वञी भाउरनि जो अध अध हिसो रहंदो आ न। उहो खणन वञी, मूंखे न खपे सेवेंटी परसेंट कुझु बि। गुरुअ जी दया सां मूंखे पंहिंजो कारखानो पंहिंजो दुकान वुकान - सोन मीन मुंहिंजो प्रोपर्टी सुठी आहे मूंखे। हे पिटी पिटी करे खणी करे काॾे कंदास अ हाणे पंहिंजो सहुरे जो नालो खणी करे माना- - फिफ्टी परसेंट या पंद्रहं पर्सेंट त हे त मूंखे हिय ता ॾींहं रात पिटन्दा।
सही आहे।
हा छॾ काडे कंदम, मथे खणी वेंदासां।
अऊ मुंहिंजे पुट्र मुंहिंजे पुट्र में दमु हूंदो मुंहिंजे पुट्र में दमु हूंदो त कमाए खणंदो।
सही ॻाल्हि आहे नंढो आहे पुट्र तव्हांखे हा-
अन्ना नंढो आह।
सही हर घर घर जी ईयं कहाणी आहे न?
अरे मूंखे पैसे पाई लालच रहंदी आहे गुरूअ द जेको आहे खोड़ आहे।
हा होत ॾाढा टोना टोटका कंदी आहे। हा दिमाग़ ख़राब तस हाणे धार थी वई आहे। पर कुझु न कुझु सड़दी रहंदी आह कि - छो सभु कुझु छो सुठो आहे
न ऊहो हिा सहन घट आह न - जेखे बि- सहन घट आह-
ठीकु आह मिडई मां त मां त आयम त मां ॾाढो मतिलबु- ॾाढो ॿार बि सम्झन पिया ॿार बि हिनजी छोकिरी मुस- गॾु ई हुयूं- त हो ॾैनि त मां त पहिरियों त मेन पाण सां गॾु ॿार कया - हुनजी धीअर हुजनि चाहे पंहिंजा ॿार- जी हैलो
आवाज़ कटजे थी छाता -
हा आवाज़ कट भई न - हा मतलब धियर जल्दी मिक्सअप थी वियूं?
हा हा कोई हो कानहे कोई इशू न हुयो। मेन छाा- हिकड़ी ॻाल्हि सां पंहिंजी दिलि साफ़ु रखणु, पंहिंजा कर्म सही रख, सच्चाई रख। ॿार ॿार बि त प्यार जा बुखा आहिनि न ॿार काॾे वेंदा न न मूंखे टाइम न लॻो। मूंखे टाइम न लॻो हो ऐं मूंखे छोकी मुंहिंजे मन में कुझु न हुयो। मुंहिंजे मन में कोई बियाहि न हुई।
माना धीरे धीरे पहिंजी थी वियो।
सही आ।
हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो ॿार ई आहिनि न? घणा दफ़ा असांखे धिकारींदा घणा दफ़ा धिकारींदा। आख़िर कॾहिं त ॾिसंदा न भई महिनत करे थी मुंहिंजे पीउ जो ध्यानु ती रखे- मुंहिंजी भेण जो ध्यानु थी रखे, त असांजो ध्यानु थी रखे- रोटी घणा केतिरो परते थींदा ॿार अस सां-
हा
अरे कॾहिं त अहसास थींदो न भाई की करे ती असांजे लाए।
सही आ।
हा त बस मां पंहिंजो कर्म ठातो ॿारनि खे सम्झ में आई ॻाल्हि ॻाल्हि ख़तम- हा त हुनखे उहो बि अखरजी वियो न भाई की- ॿार हुननजे हुन पासे थी विया आहिनि-
सही आ।
अं मां सुठो ई पालियो आ हिन्न खे। इहो मूंखे पतो आहे। कॾहिं अॼु ताईं हिक ॻाल्ह बुधायांव। आखिर वॾी वारी अथस पंझवीयं साले जी।
अच्छा
त हुई न ॿारहें चोॾहें साल जी हुई। समझदार त हुई।
हूं। पर हू एज बि एढ़ी थींदी आहे की ॿारन खे जल्दी मतलब केजी बि ॻाल्हियुनि में अची वेंदा आहिनि न।
े न अरे ॿेन ॻाल्हिन मे ॾिसन नथा अंधा आहिन छा? नथा ॾिसन छा? मेन आखो देखी अॼकल्ह दिमाग़ बि हर कोई। यूज़ कंदो आ। आखो देखी बस न हूंदो आ।
सही आ।
हिनखे पहिरों दफो मुंहिंजी वॾी वारी गुड़िया खे हिनजी पहिरो दफो ऐम सी आई आ। जॾहिं मां आई हुयम त।
अच्छा।
अंऊ अॼु ताईं विश्वास मनंदव मुंहिंजा चार ॿार आहिन न हिक किथां मिठाई। मिठाई पीस आयो आ न हिकड़ो मां विच में रखी वेन्दी आहया। हाणे केर थो खाए केर न।। तोखा मां हे न पुछंदी आहियां। इहा गाल्ह आहे पैसा हुजन। जेकी मेन शयूं लड़ायूं दीन्दियूं आहिंन।
हा
खादो, पीतो, पैसा बढ़िया। बढ़िया बॉंडिंग सुठी मस्त मस्त। उहा गुरू जी दया आहे।
हा।
उन में टेंशन फ्री हूंदा आहियूं।
हम्म, त समझदार त सीए आहिनि त।
मेन हिनजी वॾी वारी जेकी आह समझदार आ। जेकी वॾी वारी मेन उहा समझदार तस। त उह संभाले वठंदी आह सभ ॻाल्हियूं। अऊं कोई ग़लती बि थींदी आहे। मूंखे मुंह ते चवंदी आहे तूं हीअं कयो तयी। त बस ठीक आहे ना ध्यान ॾींदम न। भई तूं हीअं करेंती असांखे ॻाल्ह नथी वणे पई। ठीक आ न ध्यान ड़ींदम न हाणे। छा ऐ भाई चार।। ॿार चइनिन जा सुभा पंहिंजा।
हा न हे बि ॾाढी वॾी ॻाल्ह आहे। की तव्हां सभनिन्नन खे मतलब।। बैलेंस करे ता हलो।
हा पो कोई दिक्कत कान्हे। कोई दिक्कत न हूंदी आ अगर पहिंजो मन साफ़ आहे। त।
बढ़िया यार। सुठो आहे यार। मांखे त ख़ुशी थे।। की केहड़ो सुठो कम आहे की तव्हां सां मुंहिंजी।। ॻाल्ह थे पई।
बाक़ी हिक ॻाल्ह त आहे। टेंशन त तां नथा कयो ॾिसो।
हा हिंअर छा कयूं? मां थोरी इमोशनल थोरी ॾाढी आहियां थोरी।। ईमोशनल आहंयां।
असां पंहिंजी हिक ॻाल्ह दिमाग़ में विहारे छॾियो। काई बि घर में शऐ ठए।। टेंशन हुजे। फाईंनैंशली या कुछ भी हुजे डेराणी जी टेंशन हुजे। असां ता पेहेंजो बेस्ट।। कंदासीं कंदासीं बाक़ी अॻिते भॻवान जी मर्ज़ी थिए। तव्हां ऐं मां चाहींदसि उहा ॻाल्हि थींदी छा?
हा पर कॾहिं कॾहिं ईंए लॻंदो आहे त किथे फासी विया आहियूं। किथे आहियो खेर थोड़ो मुश्किल।। हा, हा हो त ॾींदा आहिंन। पर कॾहिं - कॾहिं अजीब सी सिचुएशन थी वेंदी आहे। मां न।। एक्सप्रेस घट कंदी आहियां।
न अदा अहिड़ो कोई ठाहियो न जंहिंसां तव्हां ॻाल्हियूं कढी सघो।
हा मिली वई आहियां न मां, तव्हां मिलिया आहियो न। हाणे कंदम
असांजी वरी आहिनि मुंहिंजी हिकु ॿ फ्रेंंड आ
हा-हा
स ॻाल्हियूं पूरी क्लीअर खोलंदा आहियूं हे हो हो।
हा न मुंहिंजी बि आहे न स्कूल जी फ्रेंड बि आहे कॉलेज जी आहे। हा त इअ त आहिनि पर ठीकु आहे न हर कंहिंजो पंहिंजो थींदो आहे न मुंह त असांखे ई ॾियणो आहे।
हा कॉल कटजन्दव हाणे।
हा आहिनि सुठो लॻो तव्हां खां ॻाल्हाए।